दीदी हँ दीदी जी हम समस्तीपुर से बोल रहल छली
अहाँ के नाम की छै
हमर नाम भेल डौली कुमारी
हमर नाम तऽ अंशु कुमारी है हम मुजफ्फरपुर से बोल रहल छी पक्षी
अच्छा मुजफ्फरपुरसँ बोल रहल छी दीदी एकटा बात पूछै छली यहाँसँ अहाँके परिवार मे अहाँके परिवारमे के के लोको भेल छलनि कितना लोकके परिवार भेल छलियै अहाँसभ
हमरा परिवारमे तऽ हमर मााय छथिन हमर बाबू छथिन चारि गो हमर बहन छथिन एगो भाय छथिन हुनकर भाय के कनियन छथिन आओर हुनकर तीन गो बाल बच्चा छथि हिन्दु बोलैका ह गोलैकी
बापे बड़ी परिवार लरब द ह परिवार सब परिवार हतै त ता दीदी सपरिवार तऽ सब आदमी के बहिन सबके तऽ शादी याद भैए गेल होइत
शादी भए गेलै ह लेकिन हमसभ अपना परिवारेमे गिने छीियै
ओ नहि अब भय गेलियै लेकिन परिवारमे हँ हँ बेटी य बेटामे कोन फरक हइ सभ तऽ एकके परिवारमे अबै हे ने अखन तऽ जमाना बदल रहल रहै
हँ
ओ
अहाँके परिवार मे की हाल है
हमरा परिवारमे हमरो परिवारके हाल समाज ठीक यइ हमरो परिवारमे एगो हमर सास ससुर हेथिन साउासु हथिन ससुर हेथिन दूटा देवर हेथिन एकटा भैंसुर हेथिन आ हमरा अपने दूगो बच्चा बच्चा है एगो बेटा हथिन एगो दाइ है एगो बौआ है
ह अहीं अहूँके परिवार तऽ जलगर बुझा ह
हँ बौआ तऽ बौआ तऽ हमर डेढ़ सालके हवह हथिन आओर दाइ जे हथिन ओ चारि सालके आब चारि साल पुरतै ई अगस्त अयतै ने तऽ चारि साल पुरतै एक त देवर कुमार ह न हुनका बिआाह आर नहि भेलकै अभी आ बड़ एगो भैया छलथिन तऽ हुनका बाल बच्चा हुनक को दूटा बाल बच्चा है एगो दाइ एगो बौआ छै
छोटका देवरके कतेक उम्र भेलै
छोटका देव के उमर केते भेल होतै ओहे होतै बीस बाइस साल होइल होतै हुनकोत शादी कर ल इल उधर लड़की आर देखे छियै मिलते तब ने कोनो नीक लड़की मिलते नीक परिवार मिलते तब जा के ने हुनको हाथ मतलब की पीयर क देल जेते शादी ब्याहमे
हँ तऽ उमर तऽ भैए गेल है तऽ समय रहिते देखय के कर देल जाय
हँ हँ उहे तऽ सोचे हथिन सब परिवार के आदमी से कि आब तऽ दूगो भाय छिये तऽ दुनू भाय अपना अपना परिवार के लेके आब बैस गेल छिय आब एगो छोटका भेलखिन तऽ हुनको परिवार भ चाहे छै कि हम बैसा दिय मम्मी पापा के नजर के सामने मम्मी हमर सास ससुर के एगो सपना रहलकै कि हमर तीनो बेटी टा अपना अपना परिवार के साथ खुश रहल छले देखे के तब दू आदमी के तऽ होइ गेल आब एक त भ हथिन देवर तऽ हुनको हम आरके सोचल छलियै क एमरी द किललाा गनेै ते ने तब बिियाह आर कै के हुनको परिवार बस जाइ अच्छा से
अच्छा दीदी एकटा बात पूछू
हँ पूछू ने की पूछैत छिय अहाँ
कहली हँ कि छोटका देवर लाल लै की की गुन काठी के खोजे छी
किी गुणनका ठीकस छै जे जे लड़की में अच्छा गुण अपन परिवार के बढ़आं त मिलके चलै अपन परिवारमे अच्छासँ रहै सास से ससुर से देवर से गोतनी से बाल बच्चे सभसँ अच्छासँ बोलै चलै घरके परिवारके सम्भाल कऽ रखै बस इतने गुण चाहिये जादाा बोलै आरवला हमरा नहि पसन्द हइ लड़की मुूँहफट बोले जवाब देबे इसभ हमरा नहि पसन्द हइ जे अहाँके बात हम बतबै छी अहाँके नजरिमे कोइ लड़की होयत तऽ हमरा कहब
जी जी पूछैके ने चाही लेकिन पूछैत मानी काहेकि शादी खानी तऽ जरूरी बास अथी अहाँके कोन कास्टके भेलियै मतलब कोन जातिके भेलियै
हम आरके हम आरके कुशवाहा कास्टके हति कोइ भी चलै छलियै ने
हँ हँ बाह दीदी हमू तऽ ओहे काज
अच्छा तब तऽ बढ़े बढ़ििया हो गेलक
हमरा लगे तऽ बहुते लैकी भी य शादी केल
ह लैेकी ढेर तऽ ब एगो लड़की एकटा लड़की कि देखबै जे लड़की मतलब सब गुण सम्पन्न रहै सुशील रहै संस्कार से भरल है हमरा आरके परिवारमे ने जेहे आयल कनिया जे हलखिन बर गोत हथिन से बर दियादिन भेलखिन सेहो आ हम मु भेलेलने से हो एक दूसरे में लगई नहि हय ई हवा के गोतनी हतिियए आँ लग एकदम ीन बला एक प्रेम छलै हमरा दुनू दियादिन के बीच मे तऽ हम चाहे छी कि हमरा ताहि दुआरे हमरा छोटकियो आबै तऽ हमरा घर मे बढ़आ से रहै एकदम बहने वाला लागे कि हम दुनू तीनो बहिीन बन कऽ एक तऽके घरमे ताकि हमर सास ससुरके भी मन खुश हो जाय कि हँ हमर परिवार सभ बस गेलक
ह ऐसने ते एगो लड़की भेले हमरा लग मे जेकर नाम कृति
अहाँके घर परिवार मे बताउ अहाँके घर मे के के रह शादी करे के बता चल चल
हमरे एगो बहिन है मे मेरी सोचे हतिै क ओकरो शादी लगाए दिय कह
ओ हँ कतहि दुआार एगो लड़का हमरो ग नजर मे है तऽ बोलब तऽ बात करब शादी आरके
तऽ दोसर लड़का कह अहाँके अपन देवरेसँ कराय नहि दियौ
अच्छा तऽ ठीक ह तऽ बात तऽ परिवारमे हम रखब साइससँ ससुरसँ पहिले हम घर के अभी मालकिन नहि ने हती हमर साास ससुर हमर हेबे करतै तऽ हमर घर के गार्जियन अभी ओहे हथिन तऽ ठीक है यहाँ कहली है अकानव बात रख देली हे तऽ हम अपना सास से सासुर से बतिया के अहाँके बतायब क हँ क करतन शादी क नहि करताे अहाँ ताहि दुआरे एगो ने फोटो हमरा भेज देब मोबाइल पर ठीक
ठीक है अहाँके व्हाट्सएप नम्बर इहे छलै
हँ हमर व्हाट्सऐप नम्बर यहे पर हहाँ एक त फोटो भेजम लड़की के
फोतो आहू
आ तकरा द्वारे बते दु्वारे बाद हम फेर अहाँके बतायब कि क के अथी कहऽ हथिन हमर सास ससुर
अ दीदी तखनी तऽ तनी युग जमाना खराब हे अहाँ अपन देवर से पुछले छियै कि कोनो दूसरा लयकी से बात ने ने
नहि नहि नहि नहि ई सब बात हमरा घर मे आइ तकला नहि केलकै हे आ नहि हमरा घर मे होते हमरा देवर हँ हमर देवर बहुत अच्छा बहुत अच्छा बथिन बहुत नीक से बोलतेन हहाँ से लगबे न करतन पहिला बड़ अहाँ हुनका से मिलबै ने तैयो ने अहाँ के लागत क अहाँ पहली बार मिल रहलिय हुनका से इतना अच्छाम सब मे घुल मिल के रहे बाला हालथि थि देवर
हँ दीदी उ तऽ अहाँके बाते से लगऽ है कि ल पर सुपात्र छथिथिन
हँ
की पुछी भेल ने
हमर हमर ब बेटी ह ने दाइ ओहो अखनी नाम लिखलियै ओकरा इकूल में ताहि दुआारे पहिले के बच्चा तऽ छे साल हो जाय रहे तब पढ़े रहे ल अखन के युग जमाना चेंज हो गेले हे प्राइवेट इसकुल सबमे नया नया फैसिलिटीज अलकै हे तऽ पले इसकुल मे नाम लिखलियै हे अपना बेटी के आ पढ़य लए जाय हइ आ छोटका बौआ है ने छोटका बौआ ओ आ गोदीमे रहै हइ घरेी पर रहलक खेललक ताहि दुआरे तनि तनि बोली क अभी सिखै हइ हँ आ हमर जे अपने होलखिन से जाइ हथिन ड्यूटी करै ल
ओ
समझ
ठीके है अखन के जमाना तब बिना शिक्षा के कुछो न होइ है तऽ बच्चा सबके अच्छा शिक्षा देल तऽ
त ह आ साासि ससुर हथिन तऽ अपन खेतमे होंडा बटैय लऽ कऽ आरो खेती आर कयलनि ढेरर जलगरके खेती होइ हइ हमरा आरके बहुत बढ़आं से होइ है खेती सब हँ बड़का बड़का सीम उम के खेती मोटकाहा खेती होयलक सीम होयलक बैगन होयलक मिरचाई होयलक इहे सबके खेती होयलक आ मोटका हा के दमे पअ पेसँ लदा के बाजार जाइ हइ आ होइ हइ तऽ कथी इहे सभ हमर परिवारके कहानी है यहाँके परिवारके कैसन कहानी रहलक सभ जनिते ह हमर परिवारके अहाँ ज लेली अहाँके परिवारके हम जाल लेली
ठीक छै दीदी शादी वालला बात पे तनी ध्यान देब हमरा लड़की के शादी होइ जतै
पर ध्यान देब अहाँ पहिले फोटो तऽ भेजू लड़की के तन देख तऽ लिऔ कि कैसन है अहाँके बहिन
ठीक छै हम भेजै छी
ठीक है प्रणाम दीदी फेर फोन करब
बणाम
ठीक पल
ठीक